की हाल चाल हऽ हम ठीक छी
की सब भऽ रहल हमहुँ ठीक छी की सब भऽ रहल छै
नै किछो अखन तऽ हम घुम रहल छी
अच्छा खेनै पिनै भऽ गेलै
हँ खेनाइ अखन थोड़े होइ छै खाना पीना तऽ दुपहरे में भेलै न आब
अच्छा नास्ता तऽ भेल हेतै न अहाँ सभ केँ
नै हम अखैन नाश्ता नै केलह किछ पप्पा आनतै तखन करब और फेर राइत में नओ बजे में
अच्छा मतलब बाहर केँ अहाँ सब चीज जादा खाइ छियै की
हऽ
अच्छा नीक लागैत हैत न बाहर केँ चीज
हँ बहुत नीक लागै या
हँ से कहियौ न बाहर केँ चीज अहाँ कऽ नीक लागै यऽ
हऽ और बताउ और सब हमर तऽ सब ठीक ऐछ अहाँ अपन बताउ
हम की कहू हम तऽ बस बैसल छी
अच्छा बैसल छी
हँ सुतल छी हम आब एखन सोच रहल छियै जे नास्ता करी
छी
सोच रहल छी जे नास्ता कऽ री हम अहाँ केँ कहब बाद में ई गप जे हम किया बाजै छियै एना
हँ कहब कहब और कहियौ आ मौसम आ छै आइ केँ केहन अछि
आइके मौसम बहुत सर्दी रहै मतलब गर्मी रहै बहुत
हँ
लेकिन की करबै गर्मीमे तऽ अपना सबके रहऽए पड़तै
हँ से तऽ रहैे पड़तै लेकिन इमह हमरा सबके तऽ बहुत ठंडा होइ छै मौसम पूरा एकदम
पानि भेला ने राति मे हँ राति में बड पानि भेल छले फेर अथी मेघ तेघ बहुत जोरसँ
हँ से तऽ रातिके मौसम बहुत खराब छल
हँ ताहि दुआरे आइ एखन मौसम साफ अछि ओर नीक ठण्डा अछि आब देखियौ आब मधुबनी सब दिस तऽ बहुत पानि भेला आब इम्हरो होयैत पानि
हँ अच्छा से बात छै मधुबनी सब दिस त ह ओनाहो पानि भेबे के लिय राजनगर कोयलक एहिसभ दिस
हँ हँ एम्हर नहि पानि इम्हर आब होयैत रातिके पारी अछि तहन हत आओर आओर कहियौ आओर कीसभ करै छी
अखन तऽ हम बैसल छी सोचलहु हें जे उठब तऽ खेनाइ तेनाइ हमरा रोटी बनबऽ पड़त ने तऽ रोटी बनायब आओर खायब
लबैय बनाल
हमर रोटी बहुत गोल अबैया हमरा एकटा रोटीय टा तऽ बनबल आबैया
अच्छा मुँह बनाएल नहि आबैया
हम मुँहो बनाएल अबैया हमरा
लेकिन रोटी कनि गोल होइया कि नहि
हँ रोटियो हम गोल बना लैत छी मुँहो हम गोल बना लैत छी जे कि तरहसँ हमरा कहब से काज हम कऽ लै छी
अच्छा बस रोटिए बन बनेलासँ काज नहि चलै छै औरो खेनाइसभ बनबय पड़त जेना अहाँके भात बनबियौ फेर सब्जी सभ बनबियौ फेर जेहन जेहन एंटी अथी सब खेनाई सब बन छै भोज सब में तेहन सभ बनबियौ
अरे समय अयला पर ने सुनयो ने समय अयला पर सभटा भऽ जाइत छी
से तऽ भऽ जाइ छै लेकिन अहाँ बनबे तहन ने एना जे अहाँ कहबै हमरा मुँह बनायल अबेया मुँह बनेला से
नहि नहि हम से नय
हँ
कहलहुँ हमरा सभटा अबैया समय एयला पर सभटा भऽ जाइ छै
भऽ जाइत छै लेकिन अहाँके समय कखन आयत अहाँ तऽ कमचोर छी एक नम्बर के भरि दिन पड़ल रहब सुतल रहब
एहन बात नहि छै हमरा तरकारी नहि आबैएा बनबल लेकिन हमरा भात नहि आबैएा बनबल
अच्छा तऽ कहिया हयैत बनयल आब तऽ अहाँ ग्रेजुएशनो पास कऽ गेलहुँ आब अहाँके बिआाह हयैत तहन हैत
पास केना दु साल भऽ गेल
हँ तऽ की करब आब
आब बैसल छियै ने एखन हमर परीक्षा अछि बी पी एस सी वाला
छी कि नहै
पढ़ने छियै ऎबेर जेबै क्वेेश्चन देखबै जे जेहि हिसाबसँ क्वेेश्चन आयल हेते हते छै क्वेश्चन करबै
अच्छा बस देखै छियै आ ओहिमे जाकऽ तारा गिनबै
हँ से तऽ तारा गिनबै ने अखन सोचि रहल छीय ओतऽ अगर आबैत हे भगवान नारायणके कृपासँ आबैत हेतै तऽ भए जेतै
हँ सेहो छै भगवानो भगवतीक के कृपा तखनो सुनियो भगवान भगवती के दुआ तखने लगे जखन पढ़ने रहबे नहि रहबे तऽ भगवानो भगवती साथ नहि दै छी नऽ
कहियौ हमरा दुआ लागि जाइया हम भगवानसँ मोनसँ जे माँगै छियनि से हमरा भेट जाइएा हम कहियो पढ़लियै लिखलियै नहि लेकिन भगवान के कृपा
यू पी एस सी के एग्जाम में बैस रहू तऽ भगवानके दयासँ तऽ अहाँके भऽ जायत
भगवानके कृपा रहतै ने तब लागि जाइ छै कियाकि तऽ भगवान जे छथिन ने अगर अहाँ के लक सेहो काज दय छै
देखियौ हँ ई अहाँ कहलियै ई भगवान के कृपा लगे छय लक कऽ लगे छै लेकिन मेहनतो चाही ने अहाँ ओहि हिसाबसँ मेहनत केने रहबै तहने ने हँ
मेहनत अपना हिसाबसँ तऽ हम अनपढ़ नहि ने छियै अपना हिसाबसँ तऽ हममे सब सबटा ओबईया नऽ हम ओतबा पढ़ल छीयय नऽ जे हेण्डल कऽ सकैय छियै
हँ अहा कहै छीये जे हम पढ़ले नऽ पढ़ने नई
नहि तऽ ग्रे बिना पढ़ने ग्रेजुएशन हम केना केलियै
सएह नऽ पढ़ने हेबै तहन ने अहाँ ग्रेजुएशन करबै
नहि हम बिना पढ़ने ग्रेजुएशन केना केलियै बिन जब तब तक हम पढ़बै नहि तब तक ग्रेजुएशन केना करबै
तऽ सएह सोचियौ नऽ अहाँ बिना न नहि अहाँ पढ़लियै तहन अहाँ ग्रेजुएशन केना करबै अहाँ कहै छीयै हम बिना पढ़ने ग्रेजुएशन कऽ लेलियै तऽ नै बिना पढ़ नै पैढ़तियै तऽ अहाँ फेर ग्रेजुएशन केना कैरतियै?
बिना पढ़ने हम ग्रेजुएशन नै ना हम पढ़लियै तहन ने ग्रेजुएशन केलियै आ बिना पढ़ने लोकके ग्रेजुएशन केना भऽ सकै छै लोक ग्रेजुएशन जे करै छै तऽ ओय लेवलके पढ़ाइ करै छै ने
हँ तऽ तें ने हम अहाँके कहि रहल छी अहाँ अहाँ कहे छीयै हम बिना पढ़ने ग्रेजुएशन कऽ लेलियै
जी नहि हम हम ओहि हिसाबसँ प पढ़ल एहन बात नहि छै जे नहि पढ़लियै लेकिन ओहि हिसाबसँ हम मतलब अथी केलियै तखन नऽ हमरा ग्रेजुएशन भेल ओतबा तऽ हमरा ज्ञान हेबे करत नऽ-
हँ हँ
हँ ओतबा हमरा ज्ञान हैत नऽ ग्रेजुएशन केलियै तऽ
हँ से तऽ अहाँ हैत से तऽ अहाँ सब चीज मे पंडित छी हाँ
हँ और अहाँ कहियो की सब भऽ रहल छी की सब कऽ रहल छी?
किच्छ नै फिलहाल अखन हम बाहर मे छी आब जा रहल छी घर एतऽ बहुत मच्छर काइट रहल ऐ।
हँ से तऽ मच्छर काइट रहले हें
सोचे छलहुँ जे कनि अहाँके कोमल कोमल बात सुइन लेब तऽ कनि मोन हल्का का भऽ जैत।
हँ बात करे मे तऽ मोन लागै छै लेकिन की कऽ सकै छियै बात तऽ बातो करैमे तऽ छैहे।
हँ तैं अहाँ कनि मुँह कम बनाउ आ रोटी भात ज्यादा बनाउ कियैकि भात नै बनैब तऽ रोटीए बनेलासँ अहाँके काज नै चलत। कहय जे छी हमरा मुँह बनैल आबैये रोटी बनैल आबैये हँ ग्रेजुएशन पास कऽ गेलौं आब रोटी बनेनाइ सी भात बनेनाइ सीखू।
आबै या हमलोग के कहे मे छिये जे हमरा आइब रहल ऐ हमरा सभटा आबै ये अपना भैर।
कहै नै जे अहाँ कऽ केऽ देखेबै तहन ने लोक अहाँकेँ देखत
कियै करिये अखन
हँ कहिया करब तहन बुढ़िया हैब तहिया?
अखन हमर टाइम अछि हम अखन नै करबै हमरा गार्जियन अय प्रकारके छूट देने अइछ जे नै अखनो एतहु करबै आ सासुरोमे करबै तऽ ई नै ने हेतै
अच्छा
तैँ एतो एत तैँ एतय नहि करबै आ सासुरमे जा कऽ करबै सासुरमे तऽ खटैेयके छै लोकके।
हँ तय दुआरे अपन मम्मी के अपन हाथ तक ने खुएवे अपन सासू माँ के खुएबे
हँ तैँ सौसे के खुएबै ने तऽ ओत तक करैय पड़त नहि करबै तऽ गर्दन मोइक दैत
हँ सेहो बात छै
हँ तऽ एतो तऽ मै बापके लाड़ प्यारसे छियै तऽ मै बाप तऽ किछु कहै नै छै।
कतेक रुपए हैत? हँ कोन अय आओर कहिओ और की और हमर तऽ सभ बढ़िआँ ऐछ। कनि हम अखन आयल रहौ मिल पर आटा लै लए आटा लऽ के जा रहल छी
बड़ी भारी छला हँ बड़ी भारी छले
अच्छा बहुत भारी छल?
हँ आओर अहाँ जे गेल रहियै खुदरा लए तऽ सुइत रहल छियै?